हेलो
हँ की हाल चाल
ठीक छै अहा ठीक छियै नऽ
हँ हम ठीक छियै खाना पीना सब भऽ गेलय छलै
हँ हँ खाना पीना खेलहु हन अखने
हँ की सब
हम हम खेलहुँ एखन अरिकन्चन कऽ सब्जी भात
हँ हमहुँ खेलहुँ हँ एखने करैलाके तरकारी ई झुगनी तऽ भुजिया रोटी काबुली चना आलूके सब्जी भात
अच्छा
ओर आम सब फड़ल छलय
हँ हँ आम सभ तऽ फड़ल हमरा सबके नहि फड़ल छलै ककरो ककरो छलै लेकिन किने कऽ खेलौ हन
आ महग्गो देलक
बड्ड महग एक सए मे डेढ़ किलो कऽ दै छै मालदह आम
भेर दिना टेम्पू पर प्रचार करे ल आबे छै ओकरे से कनि कीन लेलौ
ओर लीची सब खेलोऽ
हँ लिची खेलोऽ बड़ महगा सब लिची दय छैले एक सौ म चाइर सौ चाइर सैय मे एक सँ कऽ दै छलै हँ
कटहर सब फड़ल छै
नय कहा फड़ल छलै हन कटहर कीन कीन कऽ खाय छी
आ
अच्छा अहाँसभ ओइ जमानामे कलम सब ओगरै छलियै कि नय
नय हमसभ कतह ओय जमाना हमसभ तऽ इएहा जमाना के छि तऽ ओय जमानामे कलम कतऽसँ ओगरबै
हम सभ तऽ कॉलम बड ओगरै छलीये धिया पुतामे अहाँ सब त अइ जमाना के लोक हँ तऽ नय जाइ छियै पढ़े लिखै मे लागल रहै छियै कलवे गाछीम अपन रहलो खेलो धूपलो इहे सब करै छलउ हन भैर दिन साग तोड़यल गेल छ्लो खेसारी साग बथुआ साग हाँ
के के छथिन अहाँके परिवार म
हमरा परिवार मे छथिन हमर माँ छथिन हमर भैसुर छथिन ससुरटा मइर गेल छथिन आर सब गोटा
अ एखन एकेमे रहै छियै
हँ
हँ नीक लागैए गामे म छी अहाँ
हँ बहुत नीक
पइनो सब होइ छै गाँवम
हँ बड नीक अखन भागवत भेल छले हमर गाँंव म हमर सॅस भागवत सुनने छल इनहर गाँंवो लोक सब भरदुतिया मे आयल छलखिन सरकार अ बड नीक भागवत भेल छलै सब पैलवार आय छलैथ हमर ननैद सब आयछलथ हमर भैगनि सब आयैल छलथ
गर्मी छुटी सब भेल छलै त बच्चा सब
ह पइ पैनो सब होइया गाँवम
हँ हइय पइन सब पैनो परैया नहो हइय अखन परसु राइत मे भेल हन तऽ नइ भेल हन आइ भैर काल्ह दिनसँ एखन तक नइ भेल
हँ
चलैय
कतऽ रहै छियै अहाँ सभ
हम तऽ गामे मऽ रहै छी हँ गामे मऽ
हमसभ तऽ नय रहै छी गाँव मऽ हमर चाचा अर हमर मैया सभ रहै छथिन हमसभ अपने बम्बई मऽ रहै छी आओर बड़का चाचासभ रहै छथिन दिल्ली मऽ एखन तऽ माँ पापासँ बड्ड दिनसँ भेट नय भेल हँ एखन तऽ पटनामे रहै छियै
हँ अच्छह
परहै तऽ
अपन तऽ नय फड़ल छले लेकिन एहि बेर केरा दलान पर गाछ एगो रोइप देने छलिये बाड़ी मऽ चारि पाँच फड़ल छलै हन केरे खूब खेलौ हँ खूब लोक सब कऽ बाटलौ हन झुगनी खीरा एखन कते लगेने छी साग सब्जी सब से किनऽ नै फरैय य बड्ड अपने बारी मे तऽ लोको सबके
हँ तऽ तहन तऽ सब्जीसभ नय किनऽ पड़ैत हैत
नय नैय किनैय छी एखन बहुते सब्जीसब यऽ केरोसब ऐत जे धिया पुता सब
हँ इम्हर तऽ बहुत महग महग दैय छै सब्जी सब लेकिन
हँ दैत हैत गाम घर मऽ नऽ सस्ता दै छै
हँ
कनि बजहैय छै तऽ माछो ताछो सब आबे छै बढ़िया बढ़िया इचना माछ सब वड्ड निक जे बाढ़ो रहल छै जे एते वर्षा भऽ रहल छै
तऽ माछ सब खाय छियै
हम सऽ तऽ बच्चा रहिये तऽ डोका सब बड्ड बिछियै। गाछी मऽ ततै पाइन होइ छलइ साउन भादव मऽ मऽ उठा लिए कलम दिसन जाइ छिये तखन तऽ पहिले तऽ घर अंगना मतलब बाथरूम नय रहै छलै कलमे गाछी जाइ छलै। हँ हमसब तऽ बिध लेलहुँ अनलक तानलक तऽ माँ
माछ मौस सब खाइ छियै
हँ हमसब सब किख खाइ छियै।
अ हँ
तहन फेर अहाँसभ गाँवे मऽ रहै छियै
हँ हम तऽ गाँमे मऽ रहै छियै। अखन लतामो बडु फड़ैय गाँव मऽ दुनिया कऽ
आंय लताम! लताम सब खाइ छी तहन?
अहाँ तऽ कीन कऽ खाइत हैब।
हँ इम्हर तऽ बड्ड महंग दै छै, फलोसभ और सब्जियोसभ।
हमरा सब के तऽ पथारी लागल छै बाड़ी मे, केयो खेनहार नय छै। कते लताम छियै?
बारिश होइत हेथिन तहन तऽ थार सभ आर खीच खीच सभ भऽ जाइत हेत हैत।
हँ खीच खीच। से भये जाय छै फेर एखन आय धूप उगल छै काल्हि से तऽ सुइख जाय छै।
हँ
नय पनिये होयत देरी होइ छै ने रौदे होयत देरीहोयत छै।
तऽ हरदम गाँवेमे रहै छियै अहाँसभ?
हंँ हम तऽ गामें मे हरदम रहै छी।
नीक लागैए गांव म
बड्ड नीक लागै छै जबतख जे रहिए आब गामें नीक लागे छै। हंँ हम सब तऽ गामें मे रहल छी। तऽ गामेमे हमरा सबके बड्ड नीक लागैये आ बाहर नय, नीक लागै य एक दु दिन लऽ कतौ जेबो करै छियै घुमै फिरै ल तऽ मन अक्छ लागै ये जे कहिया गाम
हँ हंँ, मच्छरसभ नय काटैए गाँव म?
हँ मच्छर तऽ काटै छै, अगरबत्तीये चलल य से जरा दै छियै। जे, राति कऽ मच्छरदानी लगै कऽ सुतलहुँ। गर्मी तर्मी लागै छै बड्ड। कुलरो आओर अपन चले लै छी लेलौं हन बड्ड गर्मी लागैये
अ तऽ लाइन सब नय कटैय।
लाइनसभ रहै छै, हमेशा नै रहै छै। तैयो जखन तक रहल तखन तखन चलेलौं। इनवर्टर तीनवरटर से च रहल छ।
हँ हमहुँ सब टा एखन, बड़ दिन से नै गेलौं हँ गाँंव तऽ आयब एके बेरा आब छइठे पूजा में।
हम सऽ तऽ बच्चामे पहिले नाहाइले हँ छईठ पाबनिसभ तऽ होइए, हम अपनो करैत छी। हम सब तऽ बच्चामे एतेक बैलगाड़ी पर चढ़ल छी। हँ बहलमान सब टैर चलबैत रहै छलै हमसब आबैत रहै छेलियै कलम तर रूकैयै यौ टैर बला रूकु रूकु चढि जाइ छलियै हमसब धियापुता म ब अहाँके तऽ नहि नेहायल है हमर सब तऽ गाममे एते दमकल चलै छले, खेत सब पटाई होयत रहै हमसब दपकल मे नहाय लागैय छलियै। खूब कऽ खूब अपन दमकल चलैये खेत पटैये हँ अहाँ सभ नय देखने हमसभ तऽ बड्ड नेहाल छीयै, बड्ड नेहाल छी।
हँ
आबिये तऽ हमर सबके बात छै कतऽ चलियैद
हमरा सबके बड्ड नीक लागैत अस्पष्ट ह अचार तचार आंहा सब बनेलौं हे कि नय
नय हम सभ अचार कतऽ बनेऽब केओ दऽ दैयऽ आओर गाँवसँ केओ आबैत छथिन रिश्तेदार सभ तऽ मौसी सभ आबैय नानी सबके ओहिठाम से कनि दऽ दैय किओ आओर आओर छथिन चाची सब तिनका आबै छी हुनका सबके तऽ दै छथिन हमरा सबके तऽ केओ अचार बनेनहार नै यऽ एखन
ह
तऽ आ अचार तहन बम्बइ मे शहर सभ मे तऽ अचार नओ भेटै छै लेकिन गाँव ओ अचार के स्वाद के तऽ बाते अलग छै
पानी कचौड़ी सब दै छथि
नय नानीे के कतय हेतै नानी के नय होय छै बन बनायल एखन नानी के हाथ सब नै काज करै छै ओते नीक तऽ तऽ अपने हमर माँ अपन अपन दीदीके दऽ दै छथिन किछ किछ सामान सभ आओर पैसा दऽ कऽ तऽ अपन बनाकऽ दै छथिन एखन एहिबर अदौरीसभ देलखिन हँ चिप्ससभ देलखिन हँ
अदौड़ी नीक लागैय अहां तऽ हमरा तऽ बड्ड नीक लागैय हमरा के तऽ अदौरी त अदौरी मे कनी आम दऽ दै छलियै हम सब तऽ बड नीक एकर तरकाड़ी बनै छै अइयो हम हरी दही दऽ केऽ बनेलहुं हे बड नीक लागल हं
हँ गाँव घर मे भोज सभ नय होइ छै एखन
नय एखन भोज सब नय य आब अखन सावन महीना आयल अपन आबमे फूल तूल लोढ़ल जायत पञ्चमी पाबनि हेऽत खीर घोरजाउर बनत अपना सब कऽ ब
अहह आ मधुश्रावणियो न होय वला यऽ
तन तऽ अथी अइ जे सोमवारी शुरू हेऽत आरी हँ
आ मधुश्रावणियो न पाबनि मधुश्रावणियो पाबनि हेऽत न
हँ मधुश्रामणी पाबनि हेऽत
कहिआसँ होइया ओ
एखन ओना दिन नय बुझल यै केऽ तारीख के हेयत लेकिन आब अ ब ह
अंऽ हमरो मामी के हेथि एहि बेर मधुश्रावणी पाबनि हेते एगो मामी मम्मी हमर रहै छथिन बम्बइए मे
ह अथी सब एकादशी जाग सब उपनयन सब भेलै हन तऽ आब अपन लग प
ह ओर तहन कहियौ
हमर बाबि स ह तब सम
ह
प्रणाम प्रणाम ब
टीवी सब यऽ अहाँ सबके गाँव घरमे
ह टीवी सब य से सब रखने छी टीवी सब